हँ के बोल छी
तऽ की भेल कामके बाद फेर
हँ तऽ काम के बात उएह छै ने तऽ हम त सरके कन्विन्स कहि रहल छियै सरो हमरा कहलकै जे फोन काटू छी हम उ चर्ट से फोन काटि देलियै तऽ ओ सरके तऽ कनि बुझ बझा गेल जरूर हँ आब सर माइनस प्लस सटि रहल छै तऽ हम हमरा साइड हयब ओनाहितो सर कते बेर कहलकै जे ई पागल छै एना छै ओना छै एकरा हटा देबे फलना चिलना लेकिन सरो छै ने सरो कनी
बोला भला अपलस दयलू छै
दयालु छी आ कनि जादा दिन सब ओकरा संग्गे रहि एले विश्वास कऽ एले तऽ ओ ओकरा ओते मतलब कि नहि होइ छै मतलब ओन कठोर बन के ओकरा चीजन नहि सुनाबै छियै लेकिन हम लेकिन हम धीे धीरे पिञ्च मार मारिक पिञ्चु मार मारिकऽ ओकरा जे छै ने कनि हीट मारि रहल छियै
आ इहो इहो सडे के अहाँके बुलात
संडे के बुलेतै तऽ ठीक छै ने बौआ जे एडवानंस लेने छियै ने तऽ ई सडे के लगेबे तऽ हमरा पाँच अण्डे भऽ जेतै तऽ अठ पञ्चे चालीस आठ सए तैंतीस रुपआ के हिसाब से पाँच गो दिन के सीधे क्रॉस मारि देबे
मतलब ओ जे पाँच दिन गेलियै नहि गेलियै ओकर मइन प्लास हो जेतै ने
तऽ मइनस कऽ देबैनि ये
ह तब एकोब दििन के नहि जात त्रय
नहि नहि नहि ओहो ओ नानी सुनू ने ओते अहाँ ओते पर नहि जाउ ओतऽ जेबे करतै जे एडवानंस लेने छियै से कटते है
एडवानं्स कखन लेब बुझलियै
ई नहि एडवानंस हम लेने छलियै किछु काज पड़ल छलै ताहि दुआरे लेने छलियै
कखन लेबै
लेने चलियए ने
कखन
लेलियै ने आब कखन लेलियै दिन तारीख याद रहै छै
हमरा नहि हमरा नहि बता
अरे अहाँके तऽ बुझल यए ने ये कबत पता अ अहाँके बते नहि छलहुँ अहाँके याद नहि रहिय तऽ हमरा की कहै छी
पाँच सए पन्द्रह सएके एक हजार पुछलियै तऽ आई थिंक
आँ
कितना लिएथे कितनाडानंस लिएथे
दू हजार लेने छलियनि यै
हँ हँ
हँ तऽ दू हजार अके देने छलहुँ ने हम
कहिया
रै अहाँके दू हजार नहि भेजलहु यए
कथीमे
अ बिरियानी तिरियानी खाइ छलियै तऽ अहाँके दू हजार भेजने छलहुँ ने
अच्छा नहि याद हमरा तऽ ओ है य
हँ इएह बो छै
आब पाँच दिन जे नहि गेल रहलियै से ओ कटतै
नहि नहि ह तऽ काटतेै ने
त तो बोले रहियन जे नहि काटब
बोललामे करैमे फर्क होइ छै ने करते नहि तऽ
लेकिन अहाँ छओ बजे जब टाइम छै नओ बजे आबे छी आठ बजे आबै छी तऽ ओ माय ओ नहि ई नहि जे हँ नहि काटत
नहि तऽ भैया देखियौ काज होइ छै जन ओ काज होइ छै न सक
तबो अहाँ बोलिक देखब ने जे हँ सर
नहि नहि हम अपनन कर तऽ नहि छु गेबे हम ने हम ओते लीज्जर नहि बनबै
अच्छा ठीक छै लेकिन ठीक छै ने अभी आब जे संडे उणडे आयत तऽ ओहोूमे चलि जायब आ नहि चलि कैसे जायब फेर तऽ हम अयबै जबतक तबतक तऽ संडेके नहि जाय देब
ह अच्छा किया य ओ ओते हम नहि रहब हमरा काज देखबाक य बुझ लियै ने अहाँ रहबै तऽ अपन खाय पिय वस मौज करब ठीक छै ने साँझ म जहन आयब ने तहन चलब घुमे ले हमरा सगे आ ई जह जाउ जे अह ल हमर ही तऽ से
नहि तऽ एगो जे कह लीजे चारि जगह वाला तऽ ओतऽ तऽ चलब ने एक दिन तऽ ओतऽ लग जायत ने
हँ तऽ ओतऽ अहाँके घुमा दे एक दिना अहाँके घुमा देे बढ़िया जगह
आओर आओर एगो बात सुनू ने आओर हम जे कहलहु जे पैसा सब मोटिव इहे रहते जे सब नहि खर्चेतै ओ जे एक जगह अहाँ ले चब ओते चलब घूम ल ठीक छै
अरे ओ तऽ तहाँ गेललै छै र
छै
मन साथे ह हे बाप र बाव ओ बच्चा मनशा देबी तऽ जेै करियहाँके दर्शन करा दे बौआ बेटा हमर ओ गा
तऽ लेकिन ठीक छै हम जायब तऽ लेकिन जे दीदीसभ जायत तऽ ई जे सोचब जे सबमे अहें पैसा उड़ायब तऽ हम एक रुपआ नहि उड़ायब
तऽ सुनू ने तऽ अहाँ नहि उड़ायब जना अहाँके सुनू अहाँ चारि एना नहि उड़ाय ओहिके लेल हम काफी छी एतऽ त कैब करबै सुनियौ ने हेलो हेलो हलो सुनू सुनूे सुन लन त के नी अह एखन ने अहाँ जे चज एते भी र घुमय लए अहाँ आबि रहल छियै तऽ नानी बनि कऽ नहि आयब मुँह आ कान दुनू बन्द केयने रहब ठीक छै ने
ओ मतलब जे पैसा हम नहि खर्च करबाबै छियै से हम चाही चाहबै जदस
अरे पागल छियै नहि य न नहि नहि दस आदमी के जेतीै पागल छीियै हम जेबे अहाँ जेबे दाय जेते बेसी से बेसी एगो भगिन जेते एगो कैब बुक करबे एतय से जेबे मनसा देवी मनसा देवी उतरबे ओतय से पांच मिनट लगे छै चाहे चढ़े मे जे परसादी तरसादी हेतै जे चुन्नी तुन्नी माथा ताथा बान्हे के हेते जे लेबाका य अहाँके झुमका तुमका दुनिया जहान जे आर्टिफिशियल होइ छै आ जे होेय ने छै एगो सुहाग के चीज होइ छै जे कोनो तीर्थ स्थान पर से से अहाँ लेबै ओतऽ जाकऽ दर्शन तर्शन करबै ओतऽसँ फेर एबै कैब कऽ कऽ घर आबि जेबै बस वएह खर्चा हेतै आओर की खर्चा हेतै ये
ठीक छै तऽ कममे हेतै ओऽ ओतऽ खााय पियए के हशा त नाटक न चाहबै
अच्छा नहि नहि खेबै पीबै ठीक छै खेबै पिबै नहि लेकिन हम तऽ अहाँके खुआ आनब व
हमरा नहि कहै सुनू तऽ हम तीर्थ स्थान लोग पूजा करे जेतै ने हम पूजा करबै आ हम कैब कऽ के घर एबै हम घर पे आबि कऽ खा लेबै कियकि हम पैसा बर्बाद करै लए ओतऽ नहि आबै छी हमरा ई महिना मे से पैसा बच चाबै किया हम जे हमरा समामान चाही से हम लेब तलेब
अच्छा ठीक छै ने ओहो अहाँके भेट जायत अच्छा एगो बात बताउ हम अपन शौख मरत मारि देब एगो बात ब एगो बात बताउ अह हम अपन सभग मनोत मारि देबै जे हमरा लग नहि नहि हमरा लग हमर बेटा
ओकराबाद हम तऽ अहाँ जानै छी जे हम कतेक हम वेज खाइ छी हम तऽ नॉनवेजे ने खाइ छियै तऽ हम बाहर तऽ ओहि दिन तऽ नॉनवेज नहि खेबै ने हम घर आब आल्ल के जे खाायके एते नहि हे ओ सब हम घर मे रंग रंग के बना क
अ तोरे बाला सुनौ ने हमर बाद ओते जेबे ने ओत से रिटर्न हवे लगबे ने त छोला तोला जे किाे कनि मनी जे भेज वला हय छै ओते भेजे ते मिलबे करे छी त भेज कनि मनी एक पलेट खा लेबे ओकर बाद सीधे घर चलबै ओहिके बाद फेर रेस्ट करबे वह कह वह कहै छीहाँ
हँ ओ जे सोचब जे होटल उटल मे जााक खाना खायब अपन काह क यहाँ तो चिरा जा खर्चा करे मे आ यी राजा हमरा गरीब बनाबे छै
नहि नहि नहि नहि हम अहाके नए देखलो हम हम
केबै छै पैसा मना फिर ओ खर्च करबा देबै हमरा फिर चाही आओर सामान कि एके महिना के फिर बात रहते ने फिर एक महीना बाद तऽ हमरा आबे के ह आ सामान तऽ धीेरे धीरे जोड़नाय छै तनिगो घर लगाना हइ बहुत बड़का बात होइ छै दिन मे नहि लग जाइ छै गुड्डी दीदी के तऽ ऐसे त छै जगह नहि छै एगो सान कतहु खरीद
य तऽ सहीमे एो बात कह एगो बात कह सहीमे जगहऽ नहि छै बहुत कन्जेस्टेड छैऽ कपड़ा अ रे सार कपड़ा त एते राखल छै ने पर जे दिमाग खराब छै हमर कपड़ा सहीसँ अपने ने रखाइय सारे इमहर चिरी बीती हो जाय की ओक अभी ह ने स तू अभिय तोे चौकी तरमे सब बलग
हमूँ नहि जानै छियै हमर जे सामान हेतै हम चौकी तर मे राखि देबै लेकिन हम मँगायब कियाकि एक महीनामे रूम नहि लगैत छै अहाँकेँ बहुत भ्रम यए जे अहाँ एक महीनामे सभ कऽ लेब हमरा नहि करयके यए संग
आ ठीक छै ने तऽ सरसँ हेल्प लेबै य हेये सुनू ने
महीना के बचा के लेबै एक बात बताबू हेल्प जे कहै छै त तऽ हेल्पमे अहँके पैसा लागत नहि एहि मीना के दूसरा महीना के लागि जायत तऽ लगबे ने करतै तऽ फिर ई महीना के पैसा फालतू कििया उ रहेबै ओहेमे कोशिश करबै ने
हमे ोड़े कहल उड़े रह जे जाइ छै से खतिर
नहि अहाँ अहाँ न जायज के न जाय बना द छी ठीक छै हम क ई चीज बहुत अच्छा से जानै छी
अहाँके हम नाजायज खर्चा करै छी छीए
हँ करबे करै छी अहाँ फालतू खर्चा करैत छी अहाँ राजा दिल से खर्च करै छीिय आओर अखन राजा दिल के खर्च करै से हमर सभके घर नहि चलतै किएकि एखन बहुत किछु करयके छै एहि ले हम ई सब नाटक नहि चाहे छियै ओ हम नहि जानै छी जतेक दिन हम रहबै ओतेक दिन जतय जतेक पैसा खर्च हेतै ओ हमर निगरानीमे हेतै खर्च बस बात खतम अगर हम जे चीज मना कऽ देब से चीज नहि होइके चाही
अ
नहि तो अच्छा नहिं ह
अच्छा ठीक छै कोनो बात नहि छै ठीक छै
अहे ने कहलहुँ जे अहाँ तु अहाँ मे मेरे सा हमरा साथ अईहे तऽ तू देखलीहे तऽ हम देखबै ने हम तऽ एखन रहबे ने अहाँके साथ बीस दिन दस दिन पन्द्रह दिन
पन्द्रह दिन कतहु रहबिे पन्द्रह दिन कतहु बे सात के एबे आठ के अहाँ पहुँचबे करबे ए आठ छओ चौदह छओ आठ सात पन्द्रह आ आठ आठ सोलह आठ दिन अहाँ रहब आठ दिन रहै सत्रह तऽहाँ चल ले जे
ह तऽ उ आठ दिन में ई महीना के पैसा कते कते खर्च हेते उ हमर निगरानी में ह हतै आ की करैके छै ओ हम करब नहि तऽ फिर घर आबेके के बाद भूल जाउ कि हम अहाँके अकाउंट मे पैसा रह देब तब लड़ाई हेते इहे बात पे कि हर महिीना के पैसा ई सोच नहि ने खर्च कऽ सकलिय हन जे अभी तऽ नहि किछ करे के छै अगला महीना एते तऽ रूम के देख लेबे नहि होइ छै एक दिनमे एक महिीन के पैसामे रूम नहि लागि जाइ छै आ सर सर करै छियै तऽ सर पैसा देतै तऽ पैसा नहि काटतै जे
ओ सरके तऽ फुका दऽ कऽ हमँ फुला देबै ठीक छै खाकेऽ अहाँ राखू आ फटाकसँ एक सेकेण्डके बाद कॉल करू फटाफट राखु